हेलो
हेलो
हँ हेलो
हँ बोलू कि कहाँ से से बोल रहल छी अहाँ
बेगुसराय
की नाम भेलेल अहाँ कें ओ तब पूजा जी की सब कए रहल छी
कछ पेट खाना बनाएंगे
ह खाना बनाबै लाल छिय हमहुँ तऽ सेहे कर छी खाने के तैयारी करै छी
ओ अभी खाने टाइम है
हुँ ओ बोलू कितना टास्क पूरा भेलए छलै अहाँके
हमर अभी कहाँ जदा हुआ हम से होबे नहि कर रह हम सबसँ पीछो चालू
हुँ
अभी बीस गो हुआ
तऽ दसो गो ने बचल है तीन गो तऽ अहाँके पूरा हो जायत आज रातमे अगर कॉल भए गेल तऽ
अच्छा ठीक क देखिय
ह
असीगो को बना ली है एगो लड़की
ह मेरा भी तऽ सतासी गो हो चुका है
उस वाले नंबर परे ओ रिफ्रेश मारने पर बढ़ जाता है रिफ्रेश मारियएगा न
हुँ
सीधे अभी भ होगा ने अभी भी बढ़ जाएगा आपक टाक्स लेकिन आपको कोइ फायदा नहि है एक एकरात तीस गो पूरा कर लीजए उसके बाद पड़ियएगा एकेबार पहुँच जाएगा आपक अभी सताासी अठासीगो
हे बात
पेमेंट आर तऽ अभी न आयल हेलो
नहि आयज आपका आया है जी
उ वलामे आया है तेरह सए सन्तावन रुपए
नहि नहि इ दूसरा नम्बर है ने
हँ
तक चलेगा
पता द चलू केतना दिन तक चल
कोइ ठीक नहि रहता कभी बन्द हो जा
ख कोइ कोइ आदमी कहे छलथिन कि अभी हमर साकस मे आयल छलै तभी तऽ लगेगा की लम्बा खीचेगा
आ ह ह
ह लेकिन जे आदमी हमर घर समस्तीपुर भेल
आओ समस्तीपुर
आओर सब बताऊ
आओर सब ठीक है
हमरो ठीक छै
आपलोग तो मैथिली मे समझ जाते कैमरा मेन समझबो न करते जाता
तऽ बेगूसरायमे मैथिली नहि बोलल जाइ छलै की
उतना नहि बहुत कम बोलल जाइ छै ल हिन्दी ह बोलता
पुर आर दरभंगा मे ज्यादा बोलल जाइ छै
हँ जादे बल इधर बहुत कम लो बोल रहल
चलि कैसो काम कर ली छली बस हो गेले काम भेल के मैथिली बोलनेे छलियै
हँ ठीक छै करब फेर नओ बजेमे
ह्म काहि हम बारह बजे हम बारह बजे मैसेज कर करके कर करके सभके पूछि पूछिके किसी का ट्क पूरा नहि हुआ है तऽ कॉल कर लीजिये बात कर लीजिये लिन कोइ आदमी रिप्लाइ नहि दै छलखिन
आ अच्छा ठीक है हम करेंगे
ओ ठीक
जगो पूरा होइ जा
हो जाएगा
ठीक
आओर उलोगो से बात भए छलै हिमानंशु वगैरह से
हेमांशु क किए तऽ तू उठैब ने
ओ तऽ बेचारे सबका फोन उठा लेती हैं हमेशा मतलब ओ नं्ब र भी दे दे के बात करबाते है सबका
न हम किएथे ने तो कही बीजी थी फिर किए तऽ नहि उठा पाइ कही होगी
हँ की कुछ कर रहे हो उके पास भी तऽ दो तीन नंबर से बात हो जाएगा अठाइस वला से मानसो से एक चौरानबे वालला नंबर तीन गो नंबर उनसे भी बात हो जाएगा
अच्छा ठीक है बात करते हैं
अभी कर लीजिए न हम उनको मैसेज कर देतेै है
हुँ